जी की हाल चाल छै
सब ठीक छी अप अपन बताल छी खाना पीना होइल छै
तू तोहर खाना पीना हो जाइ छी
हँ हमरा सभ हो जाइ छै
आरो बताबै छी की करै छी
मे बनेै छियै अपने
हँ
ओ बनियाँ छै दुकान पे बाबूजी बैठले छियै अपन हम पापाजी के बतायले छी आज बनानस वाला बात छै घूमे के बात पड़ल छै हमरानी के हँ तऽ पापाजी के बताैले छी पापाजी कहले छी की की क्या बोलते हैं अ का बोलै छी की
ह्म
बोलै छी कि अ ना जायके हैये ना ओ सब फालतू काम ना तऽ हम बोले छी कि पैसा तऽ हम देय छी तऽ का दिक्कत भेल छै ओ तऽ बोलै छिये अपना पैर पर खड़ा हो जाइ छै तऽ तब करै छी ई सब तऽ हम बोलियै अपना पैर पर तऽ खड़े हम छी कि पैसा अपने से दे पैसा पैसा अपने देबत छी तऽ अपने पैर पे ने खड़ा होइ छी मतलब न जब से कमाइ लग रहै छी एकदम
काहे न कहै छी तऽ कमैबे न करै छियौ
हँ हँ हँ तऽ फिर ओकरा बाद कहे छी कि ना मम्मी के साथ कोनो बड़ा आदमी जात है कि कोन जात है तऽ हम बोले हम जाय अंश जाइ छी ए आ आ एगो और दोस जाएगा तऽ खतम फिर पापाजी बोलै ओकर बाबूजी जाय दै छी ओकरा आ बोललै हँ जाय दैत छी गया से गाड़ी लायल छैइ छत्तीसगढ़ एकरा पहिले हाँ हाँ गैल रहे छ्तीसगढ़ इहे लेखा कहैत छी
तऽ बोलै छी ने जे इसकुल ले के गेल रहै छी
न बोलै छी
अच्छा हँ ई ठीक केले कि ना बोलै छै तऽ कहै छी कि ओ तऽ इसकुल नह छै त ओ तऽ अपना जाइ छी
वैसे भी ना ही जाय दै छी हम बूझ गेने छी हमरा मालूम चल गेल हम ना जायम चाय कोनो बड़ा आदमी जाइ छै न तब पक्का चल जाइ छै
अच्छा तऽ फेन कोनो मानल कि हम बड़ा आदमी मे राजकुमार भाईजी के बोलैय छी
नहि यार बाग छै दूसरे अजीबे लगै छैइ
काहे
अजबे लगै छैइ बाक राजकुमार भाई के साथ के जेतै घूम भाई बड़ा आदमी छैय ओ
अच्छ तऽ का हो गेलै छे कोनो दिक्कत ना होइ छै
ना ना आ ऊपर से उ राजकुमार भाईजी राजकुमारे भाईजी हई ओकरा सब कोई जानले छैइ उ कैसन बारऽ है पहिल पहिल इमेज ठीक ना होइ छै ओकर
जी
इहो तऽ बात छैन इमेजो ठीक ना छैइ ओकर
ना ना सुधर गेल अछि
उ अभीयो तऽ हमरो मालूम छै कि सुधर गेल छै पर पहिले के इमेजबा तऽ उहे बाटे छै ना
तऽ पप्पा के सामने ओकर इमेज खराब होइ छै की
ना पापा ई जानै छै न शायद की की मठिया मे रहल छी एने ओने कर रहल छी
अच्छा
हूँ अच्छा तऽ कोनो बड़ा दोस्त इतना छै जेकरा दाढ़ी मूंछ पूरा आइ सेव उव करै
होइ छै ने अभिषेक न होइ छै नहि देखै छै
तऽ ऐसा त देखे मे ना खाली लइका सब तऽ देखेमे न खाली लगइ साचो को ने बड़ आदमी गोए
हय तऽ उतना बर दोस्त हम कहाँ से ले अबै छी रे
आ ह
दिक्कत हो जाय छी हो त कोनो बड़ दोस्त ढूंढय के पड़ैइ छैइ अंकल के दोस बनाबे के
हह ह रोड पे चलके वास्ते के नई चाचा के त बनाए
हँ वास्तविक चच्चा के बनाबेके पड़ैइ छैई
त अच्छा कोनो बात ना आब कबो चलल जाइ अपने छे त साथ में कबहु
अच्छा मान जाइ छैइ अगला महिना मे फेन तऽ पैसो हो जाइ छैइ ने डबल पैसा हो जाइ छी तब तब कहीं माँग जाइ छी
न नु मानै छी न नु मान छी बोलै छी दोस्त उस्त ठीक न हो खेलैई छिअई दोस्त सब सब अपन इ हो खेले छिअई मतलब पहिले से पाजी के हमर दोस्त भरोसा उठ गेलै छे हंअ् किछु किछु भै रहल छै एहिस
कि भेल रहे छै कि भरोसा उठ गेल रहै छै
ओ दोसर बात छै होल रहल छै आ ई त हम सोचनी छे न कि पैसा न खर्चा करै छै हम एगो चीज करै छै बताए कोन चीज करै छै गिटार खरीद ले छै
कितना दे देबै छी
जादा महंगा ना पाँच छे हजार सात हजार के गिटार आबै छै
हँ तऽ होइए खेती अगर नीमन से करे छी ने खेती के फसल हो जाइछै गर मन से करे छी
हँ हँ
द न लगै छै
पढ़ाइयो तऽ छै पढ़ाइयो इ इ त तू तऽ बोलै छी कि ओकरा बाद मौसम खतम हो जाय तऽ ए एगो आदमी न कर सकैत छै
हँ फेर तऽ फेर न नया खेत मे नया ब्यूज अथि करेके होते
न नया बीया लगाबे छै ई साचो ऐ ऐसन तोहरो साथ भेल छै न
हम क हम त हम त पूरा अथि नहि होइ छी अहां क्या बोले छी एक बा अ अगर अच्छा देख खय छी देखै छी ए बार देखै छी तोर खेतिया मे
हँ न न तऽ हम न करै छी हम अ ए उतना न करै छै काहेला रिस्क लेवेल जाइ छै अपन खेत खराब करै छै ऐसे अच्छा सामने वाला सब
ओ तऽ नया तऽ नया बिया करके नया एथि करे के होइ छै
तऽ नया बियामे बहुत दिक्कत छियै ने
हुँ पैसा खरीदे के परड़ै छै बीया हुआ बहुत सारा
बहुत झंझट छै नयामे
अ तऽ देख‌इ जाइ छी तऽ
अच्छा अभी तोरा केत तू कितना बार अभी बिया तोरा ना बिया बाटे आबै छै
हम तऽ ई दोसर आरी से दोसर असि से त दोसर खेतियामे नु करै छियै हम
दोसर खेतबामे कितना बीज बाटे तोड़
त छिट देलै बानी छै
काल्हि कोन ची भैइल
वाह
दस बार मतलब अ बिया खर्च कर देले छै बाकी कितना बिया रखले छै अभी नयका खेतमे
आब नया खेत जतय न नया खेत कीन के अथी करै छै बिया डालम छै
ओ तऽ ओ केकरा केकरा जान कोन पकड़ल छै
जाना के तऽ हो जाइ छै अब जाना के तऽ कोनो कोनोमे अगर हँ दु
तऽ दोस्त बोलै छै ना कि नहि कथी छै का छै कि हम अपन खेतमे ना लगै छै ओकरा मालूम चलि जाइ छै तऽ
ना नहि सब दोस्तके अच्छा देखइ नु छै केहन केहन होइ छै आब सबके हाल अब अब हमरा हमरा लागता ता हो गैले छै अगर रविरंजन खाली देखल जा हो जाइत छै कि हमनी के
ओ ओकर कै लेखा होल छै रवि जनरंजन के खेतवा बहुत बढ़िआं कैसे हो गेल छै
ड डब डब डबले खेती कऽ देले छी एक बै एक डबले डबले बेच देबै छी एके बारेमे डबले डबले पैसा कमा लेबै छै ओहिसँ
हँ तऽ के लेखा ओ ओकर ओकर खेत खराब न होल छै
खराब न हो गेलै छै बन्द हो गेलै छै खेती न करै छै आब
बन्द हो गेल छै
हँ ओ ना करै छै हम अपन खेती एगो देले बानी करय लेल
अच्छा तू तू बोलेछि तू खेती करय एते
हँ खेती ओ करतइ अब जते पैसा कमतेइ बीस हमरा दे देतै
अच्छा
हँ तब के ह एक एक एक आदमी हँ एक आदमी अब केने केने खेती कर कितना खेती करै छै एक आदमी उहे तऽ एक आदमी केतनै करे छै अच्छा तू बोलाय छ सुनै छी हम एक सकेंडे
हँ इहे सब चीज छै हमहुँ खेती करय छै काम उम करै छै पूरा काम उम करके आदमी हालत खराब हो जाय या खेत में बिया उआ छीट उट कि करय छै तऽ ओकरा काम उम करे के बाद सब पानी पटाबे छै ओकरा बाद ओ मिलाबे छै ओकरा बाद इहे सब साफ उफ करके बेचय छै
आ ओकरा बाद
सब हमहु करे छियै अपने बतैल जाउ
अच्छा ह उ खेतीया मे तऽ ह खेती के तऽ अपन सब खेत के हिसाब से मस्त
तऽ ई रवि रंजन के मतलब काहे बंन्द हो गेल छै खेत खराब काहे हो गेलै छै
डबल डबल खेती बेचे छै डबल डबल पैसा कमा लेबै छी के बारेमे लालच
ओ
तऽ हमे ई लालच थोडे करे छियै हमनी के अपन जेना चले छै उना करैय छै जादा जादा
तऽ ओकर ओकर जे जो पैसा बेचके ओ खेत मे सामान बेच के ओ अपन पैसा जे जे एकाउंट में मंगायत रहय ओ एकाउंट बन्द भेल छै कि ओ ओकर खेते खराब हो गेल छै
न एकाउंट बन्द हो जाइ छै
एकाउंट बन्द हो छै तऽ हमनी के तऽ दोसर हमनी एकाउंट थोड़ी देल छै ने ने
हँ तऽ हमनी के खेती के पैसा अपन दोसर जगह आबै छै
हँ ओ दोसर जगह आय
हँ तऽ हमनी के कहलियै ने अच्छा हमनी के खेती अगर नइयो हो पैसा आइ छै खेती छै तऽ कोनो दिक्कत न देखल जाइ छै कम बेस उतना दिक्कत न होइ छै
ह काहे की ईनकम इहे खेती एगो खेती बाड़ी आ काम बा हमनीके
हँ
इनकम के एके गो न रास्ता छै ओर कोनो घर बार चलाबला छै
अच्छा
हूँ अच्छा तऽ तोहरा खेत मे तोहरा खेत तऽ खराब हो गेल छै
ना ना देखै छै निमांशु का ओ रविरंजन के दऽ देने छै करय ला खेती
ओ मे उहो छै
ओहमे ऊ वाला न होइ छै दोसर अ फसल करय छै
ओ दोसर फसल करय छी ओ
ओ फसलमे ओकरा पहिले हम न कहै छियै फसलोके काम करै छै नहि देखै छै
ओ तऽ मतलब ई एकर मतलब एगो फसल खाली तीस बार लग सकय छै बीस तीस
ह तीस दिन ले तीस दिन चालीस दिन अपन हिसाब से अच्छा देखै छ ने के के होइ छै हमनी के पूरा चीज थोड़े बानी छै
तऽ हम यूज नहि करै छियै ऐसे बताबै छी तऽ कियाकि बर्बाद नाह करै छै हम बीज महंगा न आबय छै
अच्छा ठीक बा तऽ हम ओकरा ट्राइ करय छियै हमरा लागय यै बहुत सारा खेत होइ छै दू तीन गो खेत छै
ठीक छै ठीक छै चलू बता दिअ छै ठीक छै
ठीक छै तऽ करै छिये कॉल